हेलो
जी नमस्कार
नमस्कार की हाल छै
जी सभ नीक छै हँ अपन न बताबू जी नहि कुछो होइ छै अहाँ अपन बताउ ने अहाँके सब की हाल छै
अहाँ भी सब कखनी बढ़िआं हथिन रआ बतैये
हमर तऽ सब नीके छै अहाँके हमरा बड़ा याद आबत रहै छै बड़ा याद दत रहै छै छोड़ क छै जी अहाँके छोड़ केऽ जायके मने न करै छै हमरा
एहि से हममे पैसा कटवा दै छैै काहे कम पैसा कम आ छै अमे महिना
आ उजा नहि छी ओ हम नहि कटवाबै छी ओ क होइ अह बात कते ने मानै छी तब हम की करै छी छोड़ू अहाँ सबके बतायल आ चार कोस पैदल चलल एके बात छै
ना ना रौरे हाथ मे सब छियै तब काह हित से कै छै करत हत
आओर बताउ ने अहाँके तबियत सभ नीक छै
न तबियत खराब चलैत ह एथिन
ई काय हो काय
कह प तऽ बोखार लागल रहथिन
ओ करबै तहि ने जी खाना पीना भऽ गेल छै
क का खैली ह
हम तऽ खलियै भात दालि तरकारी आ आम अहाँ आम खायले छी
हँ आम खयलै छी हम
अहाँके आम के अभी स्वाद कैसन लागै छै
बहुत मीठा मीठा लागै छै
ह अभी के तऽ आम खूब मिीठ होबे करै छै से
हूँ
आरो वजह नहि छिय अभी आम के स्वाद बड़ा नीक होइ छै ने
हँ जादा मालदेब आमके स्वाद बड़ा नीक होइ छै
मालदह केना होइ छै जर्दे के खाली होइ छै
नहि किशनभोग मालदह ईसभ आम बड़ा बढ़िआँ होत अहाँ कहाँ कऽ चेक करय ल हेथिन ने तब
ओ
ओथ दबाइ र
आओर बताय न अहाँके चुलहो छै वहे पे
हँ हमर चेलो यीं छियै बाचार बाचार बोले हथिन
हँ जरू जा तू लहिक छै
हँ लैका छै
जी जी जी
क करबै सब ठीक है ह खाना पीना भऽ गेल छ
आओर च
सब ठीक ह तना अपन बताइए न की करै त य
हम ओ कुछो नहि करै छी यह अपने से बात करै छीिय आ बैठले छीिय अभी की करू हम
हमहु रोडेपर बैठल छियै
रोडे पे अहाँ बैठ गेल छी
हँ रोडे परे बैठ गेल छीियै
चलू तब त नीके छै मजे आबै छै बैठे मे की रोडपर
हँ
ह
का करबै जैसे मन लागे हैसे करतै तीन
हँ ठीक छै सब नीक बात छै से मन लागै छै लोग के उे ने करै छै हमरो जति मन लागै छै हम ओ उे करे छी अहं के जथ मन नीक लागे छै अहाँं उे करै छी की
ह्म
बोलाय छी चलन तनी घू घुमे चलम होतिहारहारी डिजनी लाइन लागल छै
कहिया
ए ओने गेल रहै छै ने तऽ देखलो रहै छी काल कालो ननू लागै छै न सात दिन के ने हमरा ताले तऽ मोतिहारी जायके छी
तऽ हमरो मोतिहारी जाय के छियै कहले हमरो मोतिहारी जाय के छिये किसान हो जतै चलमहाँ तऽ बोली तऽ कखनी सब साथे चलल जेतिियै
अखना सब कए बजे कखनी कए बजे जाय छै जी अहाँ सब
अहाँसभ कए बजे स जेबै
हँ भरा तऽ कब चलि जाइ छै
त एगारह बजे से चलल जेते हई
अच्छा ठीक छै तऽ हम बता दै छी आ हमरा त जाय से पहिलेरा पूछ लेबै से काहि हमरो एकाउंट खोलवाबे के रहे छै चालू
चल कल गारं्टी चल छै जब मन हतन तऽ सब कोनो चल जाय कहाँ हथिन हो तऽ ही हमरो ए टी एम के पिन बनाबे के है
अहाँके
पंजाब नेशनल ओकर एटीम ओ एटी एम देखै छी छ
जी हम देखै छी बड़ा दूर छै लेकिन
कह हाँ
गो एगो ओिन अपन भ पेम भय केटर गेल रहै छी तऽ एगोा होइ छै बलुआ री एगो रहे छै छ दिखबे न करे छै के
छतानी ओरी वालला नहि दिखबै छै
न देखै छियन के गेल खू बनिियएत ढल ढूनिया आ ग गेल न मिलबे नहि करै छी
ओ तऽ कहाँ गेल रहली जे अथिीनसँ
नहि तऽ ओ हमरा ओ दिन मतलब क खाता खोलबा रहल छी तऽ परसो चार दिन पहिले सब ल ले छै आ बोलले छै कल बैंक मे तऽ ओ जाइ छी
ओ काना बैंक मे
स भी आइ ह
एस बी आई कोन अच्छा मोतिहारी वाला बड़का एस बी आई
हँ न बड़का न छतौनी वाला
हू ह चतावनी वाला हस भी है
ह हँ चलल तऽ जा त। जा होइ बैं आ हमरा तऽ बोल। े दू बजे के बाद।
ओ
अब देखू
तऽ बारह ब एक बजे से चलल जेतै अथिन अपन काम हो जेतै दू बजे के बाद रहब चल जेबी बैंक मे।
जी जी जी कहन।
ओ खात खोल भल रह रहलल। तऽ उह मतलब क ह। सु के सब चीज ले ले छै आ ओह मतलब क बस खाली देखे के छै।
ा खाता खुलल छै रहुअर की रुर।
जी हमरे।
अठारह साल पूुर गेल हेथिैन।
न अभ अठारह साल सेहो जाइ छै ह पुर गेल छै।
यह से ने एस बी आई मेह ने त कम उमर वाला के ना खुल ली।
न कमो उमर वालला के खुल जाइ छै हमर सामने एगो अपन लड़िका खोलबाले छै पन्द्रह साल के उमर छै ओकर।
हं तऽ नानकी ब्रान छै नेथिन।
हँ ओ ल ब्रां्च ओहिमे न खोले छै बोले छै पहिले मातााजी पिताजी के खोलबाबे लए तब जाके खुले छै।
हु हु। तऽ कहललाँ तीन बिहान चलल जेतै से।
जी चलल जातै अब कहाँ करल जा जरूरी छै तऽ चलबे करल जाइ छै। तऽह अहाँके पोस्ट ऑफिस। धान पा चल छै।
कोन बो कोन बल। आ रुक ल न छोट। भल छूनन बल ऐस हँ बोलिे ने।
बोलै छी अहाँके जे। छो नहि होइ छै मतलब कि पोस्ट ऑफिस मे जान पहचान सब छै।
ह बढ़ियां से छै बताय ने रोया।
ाल पैसा निकलवाबै छै आ ऊपर से हमर आधार कार्ड ऐले छै पोस्ट ऑफिस मे।
आधार कार्ड।
हँ।
अनमोल बोलबै छै करय लए तऽ हो जेतै।
ओ हमरा नाल पहचान छै अहाँ क दस ब केतना बजे खुलाय छै पोस्ट ऑफिसो
जब कखनी आ जेतै तऽ हम कॉल करबै
्छा आ द छै कॉल कर ले छै बस अहाँके फ्री रहै छी।
ना ना आधार कार्ड तऽ मिलिये जेतै। आधार कार्डवा मिल जेतै। टॉनिक ला लेता। पोस्ट ऑफिस के जोन आवले पर अभ ओ उनका आरके छै। तब ने
उहां पोस्ट ऑफिस पर कितना नहि पैसा दे देबे छै एक बार मे निकालके।
अब आपने ऊपर लिमिट है, दस हजार, बीस हजार जतना लिमिट वाला खाता होतै उतने निकलतै न।
ओ तऽ पैंतीस हजार रुपया निकल जयते।
ओ तना ओ लेके एतो कैश। तऽ निकलिये जेतैन पूछले हम रउवा।
अच्छा ठीक बा देखै छी।
ह। आ
बड़ अहां गाना सुनै छी।
ह गाना बगलमे शादी छै ने उहे बाजेया त।
आजकल बड़ा शादी होइ छै ना।
चलै छियै तऽ शादी होतै नहि।
ह। देखै छिये ने बड़ा शादी भइ आजकल आय की रोडे पे छी की।
ह रोडे पर छियै, मन न लागे छै घरे तऽ की करबै रोडे पर छियै।
ह इ तऽ बात अहाँ खूब नीक करै छी।
आ
आओर सब ब
कइतिन की हमर दस फेरो भेलहथिन हमरो वाला पुरबा देतै जल दे।
ह पुरवा दै छी अहाँ पाँचगो पुरवा दियो जे रात भरमे अहाके पुरवा देैबे छी रा अहाँस करै छी।
रुउर पाँचगो पुर गेलहथिन एहिस पहिले चारगो भेलहथिन आ इ पाँचवा हथिन।
एते दोसर छै।
ना उहे नम्बर शायद छिये।
ना तऽ दोसर छैत।
ता इ वाला हो जाइ हथिन तऽ हमर वाला कलवा ओ उठेबै हमर पुरवा दियै पहिले हमर
ठीक छै ह हमर पाचगो पुर जेतै तऽ खत्म हो जाइ।
एते रोऊर हो जेतिन बहुत क अखनी आदमी छै, हमरा लंग आद
ए नहि नहि कोनो करवाबे छिये, नहि तऽ हम ना करवा दे सबके नम्बरें समाप्त हो गेल छै।
तऽ का हो गेलै हो जेतै पहिले हमर कमसँ कम बीस बोल हो जतै नहि।
ह तऽ अहाके हो जाइ छी, काहे अहाँ चिन्ता
आब हमरे करबै हम हम अपना ल बात करै छीयै, कॉल उठा लेले हथिन सोचलिये कॉल पहिले हमर होइ जा। तब सब अपन अपन खतम कर लेली हमरे बाकी की छै। कहत रहतियन की मिठियों मिठियों मीठू भैया पर काम भे इ ए मिट्ठू भैया से बतियेबो करता उहां।
ओ अच्छा हम अपन हेडवा से बतियाइ छी।
तऽ ह तऽ तऽ कॉल तऽ ओ पर हो सके ह। तीनू
ह कॉल ह।
ह।
अहाँ अहाँ बतियेये ने अहाँ अहाँ बढ़िया बतियाइ छी हमरा से।
पहिले हमर वला करबा दी रउवा।
ठीक।
ठीक भाए र